हेलो खूब खुश रहू सागवती पुत्रवती रहू ठीक छी
हँ बहिन हम ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ हम ठीक छी की करै छलहुँ
बहिन हम टी वी देखैत छलहुँ हेँ
अच्छा ए तऽ रौदमे करबे की करब टी वी ए देखब
हँ दुपहरिया छै तऽ घरके काज राज भऽ गेल
हँ
तऽ कहलियै बैस कऽ की करब तऽ कनि एकटा दूटा सीरियले देख लैत छी
हँ पहिले युगमे देखै छलियै टी वी देखे के चक्कर मे लोग पहिले खेनाइ तेनाइ बना लै छलै बना कऽ राखि लैत छलै बैटरीके डाउन नहि भऽ जाय ओकरा चार्जमे लगाउ आ तकर बाद देखू केहन समय छलै पहिल
ओ बैटरीक के चार्ज वला केहन सुन चुट्टा लगा कऽ बहिन
हँ चुटा लगा दियौ आ तखन बैटरिक चार्ज कऽ लिअ आ कक्का कहैत छलथि हे पहिले चार्ज कऽ ले तखन ने लगेबिहें
हँ हँ
तऽ एक बहिनी खेनाइ बनबै छलहुँ, एक बहिनी चार्जरमे लगबै छलहुँ तकर बाद हबड़-हबड़ करै छलहुँ
आ चार्जर अपना सबसँ थोड़े हइ ओ बैटरीक ओ बैटरिक तऽ अहाँके के दूरसे अहाँके बाजार पर से अबै छलै ने चार्ज भऽ कऽ
हँ
आर ई नहि देखै छलियै रौदमे धऽ दै छलियै कहियो कऽ आ बाजारसँ कक्का आनैत छलखिन चार्ज करबा कऽ
हँ सएह देखियौ जे जुग केहन छलै आ कते जुग बदलि गेलै से सोचियौ ने
आ ओहो टीभी छोटका अपना बड़की भौजीके दुरागमनमे देने रहनि हुनक कर बाबूजी
हँ
आ अंगनामे जहने महाभारत चला दै बहिन पूरा टोलक लोक ओ देखै
देखै लए आबि जायथिन भरि जाय अँगना सौंसे, ताहिमे जाहि दिनके क्रिकेट चलै छलए ताहि दिनके तऽ बाप रे भरि गामके लोग आबि जाय छलै तऽ देखै लए
क्रिकेट, महाभारत आ रामायण ई देखऽ लेल तऽ अंगना अपन भरि जाइ छलै पूरा टोलमे एकेटा टीभी बड़का भाईजीके देने रहनि सासुरमे
हँ, वैह टीभी
वएह टीभी आ ओ जे बाबी रहथिन ओ बाबी सब सँ आगाँ देखथिन आ सबसँ आगामे बैसथिन
सएह बुझियौ केहन छलखिनहेँ से सोचियौ
ओ बाबी नइ याद यै बाबी
ऐं, हँ बाबी तऽ अहाँके की करै छलखिन पता ऐहि उसना चाउर पहिले बनै छलै भात तऽ उसना भात चढ़ा देलहुॅं आ माँ लग चलि एलहुॅं गप करै लए टीभीयो देखैत छी आ गप्पो करै छी तऽ पूछियनि बाबी के जे बाबी खाना बनि गेल? तऽ नहि चढ़ल छै। ऐं यै भात गील नहि हत तऽ नहि उ टभकैत हेतै आ से देखियौ पहिलका उसना चाउर केहेन टभकै
आर ई बहिन एक बेेर बाबी टीवीए देखऽ लए अपना अंगनामे आयल रहथिन कोन दुन मिसाइलके तैयारी केने रहथिन कोनो तैयारी रहै भेल तऽ ओ मिसाइल जे ओहि दिनका जे उड़ान भरतै छोड़ऽ लेल आबितै तऽ की कहलखिन कहलकै की जे पृथ्वी पर ई मिसाइल जे छोड़ल जेते तऽ पृथ्वी डगमगा जेतै आ एहि पर लोको सब के खतरा छै लोको मरि जेतै तऽ बाबी जे रहथिन ओ ओ समाचार जे सुनय ले आयल रहथिन तऽ बाबी फुदकि कऽ चलि गेलखिन अपना अंगना जे मरबो करब तऽ अपने बाल-बच्चा लग मरब दोसरके अंगनामे नहि मरब!
नहि मरब पहिलका जुगके आदमी सभ छलखिन। हँ, आब कतऽ भेटत? ओ सब आब अहाँके देवता भेलथि
आब ओहन गाँओ नैयै न
नहि नहि अइ
आब ओ गांओ नहि आब तऽ गांओ घरमे केओ ककरो लग कहाँ बैसैया
कियो नहि ककरो लगमे शौखे नहि छै आब आब अपना बाल बच्चा लग तऽ टेमे नै ये तऽ दोसर लग कतऽ बैसब
आर ई कहू बहिन अहूँके गाँवमें एकटा छलखिन हें न अथी समाचार काकी
परचार काकी
परचार का
हँ हँ ओहो छैइथे की अहाँके जे खबरि नहि बुझल रहय तऽ
अच्छा ओ प्रचार काकी छथिने हे भगवान
हँ नब्बे सालके ए खूब बढ़िया चलै छै सब दिन तरुआ तिलकोर खेबे करती अहाँ के ई नहि छै बिना तरुआ तिलकोर के रहती सब दिन तरुआ तिल कोर खेती आ ओ अखनो तक हँ एखनो तक लाठी लऽ कऽ भरि टोल घुमिते छथिन ओ जे कतऽ की भेल भेलै नहि भेलै सब पता अहाँके हमरा नहि लागत लेकिन ओ सब पता लगा लै छथिन
हुनका पूरा टोल के खबर रहैया लेकिन नहि
बहुत बहुत टोल के खबैर रहैया ककरो जे मोन खराब भऽ जायत तऽ ओ पहिले कहि देती जे आब ओ जीतै नहि ओ अहाँके चलि गेलि आब
हे भगवान तऽ सभक ओरदा लोकऽ उहै जिबथिन की
हँ उएह जीबते छथिन कि अपनासँ छोटके जेत्ते होइत छै सबके ओ सकरौरी पीबिते छथिन ओ
हे भगवानजी हे माता रानी
हुनका होइ छनि जे हमरा-हमरा आगू मे सभटा छोट के देखैत छी से नीक लगै ककरो लोक पहिले आशीर्वादी ले गोर लागे छै तऽ लोक आशीर्वादी दै छै लोक कहै छै ने जे अपना सब पैघ के झुकबाक चाही से जे हँ से जे झुकै छनि से हुनका प सन्द नहि परै छैन हुनका होइ छैन सभ हमरा से ओरदा मेंगलेत
हे भगवान जी तऽ इनका ओ चीज केना
ककरो गोर नहि लाऽग दै छथिन ओ
तऽ बहिन हुनका ओ चीज नीक केना लागैत छनि हुनका आहि नहि अबैत छनि जे हुनकासँ छोट जेब जे आगा के देखने छथिन आ से सब मरि जाइत छथिन तऽ हुनका आहि नहि अबैत छै जे आह एकरा तऽ हम कोरा काँक खेलेने छी
नहि नहि कीया आह एतैन कनिये काल कनि लै छथिन ने फेर जे गरुड़ पुराण अपना सभमे होइए जे आदमी जे चलि जाई छथिन तऽ सुनबा के चाही
हँ हँ
तऽ ओ छोटो के सुनय लए चलि जाइ छथिन
हे भगवती हे भगवती तऽ ई अखन तक ई अपने पेर पर ठार छथिन दीदी
हँ ओ अपने पैर पर ठाढ़ छथि खूब चलै छथि ओहि आगू में हमर साउस सब नै चलै छथि हमरा साउस सभ के नहि लगै छनि
तऽ बाल बच्चा तऽ हुनका हेतनि
हँ चैटा बच्चा बेटा छनि आ दूटा बेटी छनि
अच्छा
अह पोता पोती नैत नातिन सब भ गेल छनि परपोता सब सबटा भग गेल छै हँ बिया
गेलन की
हँ पोताके बियाह भऽ गेलनि पर पोतियो भऽ गेलनि
ओ
आ फेर बेटियो सब के जमाय सब भ गेलेन पुतोह सब भ गेलेन
जहन बोहीन जहन पोती सभके बियाह भऽ गेलनि तऽ अपना बेटी सभके तऽ भइए गेल हेतनि
हँ अपन बहि बेटीसभ तऽ बड बूढ़ भऽ गेलनि आब
तहिना कहलहु हँ आब पहिना एखन अहँ ने कखनो के भसियाइेए जाइ छी ई बताउ पहिले पोती भेलखिन आ कि पहिले बेटी भेलखिन
पहिले बेटिए भेलखिन ने ते ने कहै छी बेटियोके बेटीसभ देख लेने छथिन बाल बच्चा के ओ बेटियो के बेटा के बियाह भऽ गेलनि
हँ अहाँ तऽ गजब बात कऽ देलियै पहिले बेटी वा ला आनि देलियै तऽ हमरा तऽ हँसैत हँसैत पेट फूलेया
अच्छा हँस लेलहुँ ने यहो गप्प पर तऽ नीक लागल ह ने एते तऽ हँसा गेल दिल तऽ खुलि गेल ने
ई लेकिन हमरा बहिन हमरा तऽ इएह सोइच कऽ लागैया जे अखन तक हुनका एज के बूढ़ी सब के थाहो नहि छनि आ ओ बढ़ी अखन तक प्रचार गाड़ी छथि ए
छथिन हे कि छथिन ओहि आगूमे हमर बाबूजी सब माँसभ डाउन भऽ गेल छथि
बुझियौ कोनो नहि सभटा अपन कर्म छै बहिन
हँ हँ सएह छै की करबै नसीब के खेला हँ ठीक छैथ ऽ ओ गेलैथ हे अहाँके हमर मा ने छथिन नाय हमर माँ छथिन ने तऽ माँ के बड़की बहिन छैन‌ हुनके बेटी के टुन्नी बेटी छलखिन तिनकर बेटा के उपनयन छैन
अच्छा
तऽ ओहिमे अहाँके झोरा टंगय लए गेलखिन हेँ ओसभ कहादोन छुतकामे छथिन
हँ बहिन अहाँ कहने रही ई बात हमरा कैल जे हम बुझियौ ने बहिन मस्योत बहिन के एहिठमा आ गेलखिन हेँ
हँ हँ हँ मसीऔत बहिने
हँ आ एखन उ उपनयनो बड़ धमगिज्जर चलि रहल य बहिन एहि महिना मे
बहुत बहुत जगह आ उपनयन आय तऽ जग्गो हइ ने
अच्छा हँ बहिन अपना अंगना मे हुनकर अंगना तऽ अपना मछली भौजी लए साड़ी आयल छलनि हेँ उपनयन वालला अंगनासँ अपने घर लऽ कऽ आ बड़ की भौजी कहलतऽ हँ
देखियौ सभ लेल आब अहाँके सभटा रेवाज बढ़ल जाइ छै ने
हँ बोहिन बड बिध हो बिध
हँ विध बढ़ल जाइया आ रेवाज तऽ पहिलके वला अय लेकिन जेतेक विध विधान जते कमैनी भेल जाया तते विध विधान जानल जैय
अहाँ सबके टोल पार मे उपनयन नहि बहिन
नहि टोल पारमे नहि अइ हमरा सभकेर‌अय बेर उपनयन
अहाँ सबके टोल पार मे नहि ये ने
नहि रहिते त कते बाजा बजते जे सुनेबो नहि करितै आवाज
बुझियौ तऽ बहिनी दियादिनी एली अहाँके की
नहि नइ एली हँ आब काल्हि एती ओ काल्हि दियोर हमर चलि जेती बड़ी की लगमे तऽ आइ तऽ हुनका आबो नइ देतैन कियो
अच्छा अच्छा
तऽ काल्हि तक साँझ तक एती सबके माय पी तीयाइन छै न सभके मोन होइ छै नऽ भेट करय के
हँ बहिन
दिनसँ नहि गेलखिन तऽ हमरा कहलखिन दीदी जाउ हम कहलियै हँ जाउ
बढ़िआँ कयेलहुँ बहिन ठीक
हँ हँ किया नहि जायब आब हम कोनाहु कऽ लेब कोनो बात नहि छै अहाँ जाउ हम कऽ लेब आइ सबके देखबै तऽ तखन न हमरो देखतै लोक
आ देखे छथिन ने बहिन जे अखन अहाँ ओहि जोंगटक नइ न छियै जे किछु कऽ सकैत छियै घोरक
ए नाइ नहि ओहि जोगरक तऽ नहि छियै लेकिन की करबै सबके नहिरा सासुर छोड़ा देबै सेह
नहि बहिन लेकिन अहूँ बहुत बड़का जीवन जीतलहुँ हेँ अहुँ बहुत बड़का जीवन जीतलहुँ हेँ बहिन ध्यान राखू अपन
हँ हुनके सभके आशीर्वादीसँ सभटा होइ छै न
हँ बहिन से तऽ य है लेकिन ध्यान राखऽ पड़त बहिन आ छोटका बौआ कतऽ गेला कलम
ए छोटका बौआ तऽ चलि गेलेथ हँ चलि गेल छले थे नहााय ले ओतऽ पिपरा घाट
अच्छा
तऽ ओ पिपरा घाटसँ एखने ऐयलथि हे तऽ खेलैथ हे तऽ हँ दोस्त
अपन दोस्त अच्छा नीक कलहुँ नीक केलहुँ
हँ तऽ ओ गेले हे तहन ओ कॉलम गेलैथ हैँ तहन बाबा
लेकिन बहिन हम एतबा कहब नहाय वला स्थान पर न बहिन दोस्त यार सभ सने नहि जाय देबैन दोस्तमे मित्र सने नहि जाय देबनि बहिन हँ दोस्त मित्र सब सने नहि जाय देबैन
बड डर होइत रहैत छै न
नहि हँ बहिन ई बात तऽ छैहे लेकिन पइन सबसँ बड़ हमरा अपनो डोर होइया बहिन बुझलहुँ
हँ बड डर बड डर देखेके डर भऽ जायत
अच्छा तऽ एखन कलम गाछी दिस गेलैथ हे बौआ
हँ ओ कोलम दिस गेलथि हे तहन बाबा एलखिन हे तऽ खाना खाइत छथि बाबा
अच्छा तन बाबा बाबूजी अखन एलखिन हँ खाई लऽ नहि
हँ हँ बाबूजी एलखिन हे हुनका कलम मे बड मोन लगै छनि बाबूजी के लोक सब सब गप केलहुँ आ घर मे एकंत मे सुतल रहलहुँं
तऽ बहिन आ पहिलेवला जमाना कहाँ रहल बहिन आ पहिले अपनेसभ कलम गाछीमे कत रहै छलहु आब तऽ देखबै पूरा कलम गाछी सुन सुनाटा पड़ल ये
सुन सुनाटा ए बच आम जे खसय